हेलो
हेलो हँ सखी की हाल चाल अछि
ठीक छै अपन बताबू
बस हमहू ठीके छियै अहाँ बड़ दिन भेल छलियै गप करैके तऽ हम सोचलियै कि अहाँ सँ आइ गप करे लै छी
अच्छा हँ सब बढ़िआ अपन अपन बताबु आहाँ
हँ किछु नहि अभी खा पी करके निश्चिन्त भए के बैसलियै या
ह हमहुँ सब खाना पीना भ गेलैयै आब शाम के देख तैयरी करब
अच्छा चाय नाास्ता के तैयारी
चाय नाश्ता के तैयारी भ रहल यै
अरे बाप रे बाप ने कहु सखी अभी ते एहन महंगाई बढ़ल अछि कि दू टाइम के खाना भय जेते यही काफी छै
गैस के दाम तऽ बहुत छै गैस के कहाँ छै चूल्हा पर बनाबे छियै
अरे बाप रे अहाँ चूल्हा पे उतरि गेलियै ने बाप रे हमरो गैस के ओ
गैस एतेक बढ़ल छै बड महंगा अभी पता नहि गैस के गैस के कहिया त तक दाम बढ़ल रहतै जा तक बढ़ल रहतै ता तक अपना सब तऽ की करियै
हँ कोनो ने कोनो के तऽ मैनेजे ने करयके छै ह आ देखियौ ने गैसे के की कहै
घर पर सबगोटा विचार विमर्श करल गेले की गैस के की कल जाय तऽ अभी फिलहाल तऽ चूल्हे पर पड़ल छै
अच्छा हँ हँ हँ तऽ अहाँके चूल्हा गैस ई चूल्हापर बनबै आबै छै खाना
बना लै छियै कहुना भऽ जाइ छै
हँ महगाई के मारग की नहि करबाबै छै सही कहलियए हं अभी तऽ हमरो हँ नहि किछु दिन पहिले हमरो गैस खतम छलैया तऽ जे ब्लैक मे लेलहुं से एकैस सए रूपए टाका मे भेट टल हमरा
कए टका मे भेटल
पैया मे हम तो माथा धरी लेलियै बाप रे बाप एहन महगा जे हम सबके गैस भेटत आ पचीस दिन नहि चलै छै एकटा गैस कोना
गरी गरीब भी गरीब गुड़िया रहतेै से कि सब मे गैस बाप रे बा अ जुलूम क रहल छै छै पता नहि कै सरकार की करतै गरीबके
आ देखियो एकेटा छै खाली के नहि छै बढ़ल कहियो तऽ पेट्रोलो के ओहने दाम छै बढ़ल डीजलो के ओने दाम छै खाय वाला तेल के ओहने दाम बढ़ल अछि आदमी क कतऽ जेतै से कहियौ
स्वदेशीए बनाउ खैर के कोन स्वदेशीए बनल जाय आओर की कहल जाय
तऽ कही न
सरकारो कहै छथिन सरकारो कहै छथिन जे सब स्वदेशी बने
केना स्वदेशी बनबै अहाँ देखियौ
आब जे हइ पहिने बीचमे सुख सुविधा दैके बाद बीचमे सुख सुविधा दैके बाद जे छै स्वदेश्य कोना बनतै आइ काल्हि लोक दसो कदम पैदल नहि जा सकैए आब कहे छथिन जे पेट्रोल के दाम बढ़ल छै तऽ पेट्रो तो गाड़ीके कम यूज करल जाउ ई तऽ ई तऽ नहि ने भऽ सकैए
नहि नहि भए सकै छै अब देखियो हम सब के की छै भााय क चलू ठीक छै अ औरत सब तो कनि ऑटो से भी चल जाय छै छै इम्हर उम्हर के आ हमस के मालिक के जे आदत छै कि ओ एको कदम जे चलत से ओ पैदल नहि चल सकै छथिन उ
दै छियै
पंखा चले के छै तऽ गाड़ियए से चल
कतहु भी जाइ छथिन तऽ गाड़िए से जाइ छथिन कोनो भी कार्य के लिए गाड़ी गाड़ी चाही क्याक नजदीक मे तऽ मार्केट छै करे ने आब कोनो भी चीज के जरूरत पड़े छै तऽ मार्केट हँ मार्केट दूर छै तऽ जे बात तऽ ओनहियो तऽ पेट्रोल पेट्रोलके दाम कहै छै भाड़ो तऽ बढ़ि गेलै हे ने
हँ सभटा कहलियै तऽ बहिन कि ककरो चीजमे कतो चीजमे आदमी कऽ सकैत छै बच्चाके फीस ओहने बढ़ल छै सब्जी सागके दाम ओने बढ़ल छै अनाज पानी के ओहने दाम बढ़ल अछि आ देखियौ सोना चाँदी छलैय कि एकटा सोनो आदमी खरीद रखे के छलै कि अपन कम से कम सम्पति रूप मे अरज के रखले छी लेकिन आब ओहो सम्भव नहि अछि एहन दाम बढ़ल अछि कि एकटा नाको के लेबे लेल आदमी के सए बार सोचै के पड़ै छै जे ना सए रुपया दू सए रुपया मे भेटै छलै ओ दाम बढ़ करके अभी दू हजार हजार के टाका भेल छै से कहियौ कि केना आदमी काज करत हूँ कतहु सरकार हमसभके जायके सम्भावना छोड़ै छै सभठामके बन्द कर दै छै